जय झूलेलाल!
झूलेलाल, भाभी।
कीअं आयो।
बढ़िया, मस्त तां किथां ता ॻाल्हायो?
मां लखनऊ मां।
लखनऊ!
जी।
ॿियो ॿुधायो। मां हितां पासे मां खंडवा।
अच्छा, खंडवा!
हा, जी खंडवा जी।
ॿियो नाश्तो पाणी थी वियो तांजो।
हा नाश्तो पाणो थी वियो ॿार सुम पिया इन अॼ आतवार आ छुटी तन।
हा-हा।
हाण देर सां उथंदा। असां नाश्ते पाणी मां फ्री थी वियासीं जेॾी मल जेको चवंदा ठाईंदासीं मंझंद जी तयारी हले पई ती।
हा हा छाता ठायो पो ॾींहं में?
म रोटीअ में असां नश्त नाश्ते ते खादोसीं। ॾही चट अन बसर जो फुलको आलू जी टिक्की नास्त मंझन जो दाल इटली हूं।
त सई आ।
आर्तवार ॾींहं छुटी हूंदी आ न ॿारन जी कुछ अछा बनाओ कुछ अछा बनाओ भाॼी फुल्का। पो ॿार अॼकल खाइण जी कन कान ता।
हे त आहे।
त तां मंझन जो दाल इटली मम्मी दाल इटली बनाना संडे को ठीक है दाल इडली बनाऊंगी।
हा सई आ।
ठाइणो त कुछ ब ओ बि ठाइणो आ हे बि ठाइणो आ
हा!
तांजो नाश्तो पाणी थी वियो।
हा बस हाणे ई नाश्तो करे करे वेठा आयूं।
अच्छा!
त मां चयो थोड़ी कॉल ई करे वठां।
हा फ्री टाइम फ्री टाइम में इयो कम कयूं न।
वांदा हुआसे हाणे कुछ कम मिली वियो आ त करे वठऊं ता।
करे वठूं इयो बि सुठो आ इन बहाने केंसां ॻाल्हाइण मनण जो मौको त मिले तो।
हा ॿियो छा ख़बर पए ती काथे काथे सिंधी रहंदा आइन।
काथे काथे स सई सई सई
वरी अलॻ अलॻ प्रकार जे माणुन सां ॻाल्हाइण सां छा आए‌न जीअं असांखे बि हेतरी सिंधी नथी अचे त हुनन खे ॿुधी ॿुधी ख़बर पए तो की हाण हीअं बि ॻाल्हाए सघूं हे कुझ वर्ड आहिन नया नया वर्ड ख़ब - -
न न व न व न हींअर बि मांख हुन - - कलकत्ता मां माईअ सां ॻाल्हायो त उहा भाभी चवे मूंखे बि एतिरी सिंधी न ईंदी आ।
हा - -
मां बि हिन सभिन सां ॻाल्हाए थोरी थोरी कंहिमां कुछ थी सिखां कंहिमां कुछ थी सिखां। हिकु हुनर थो मिले के मां माणहू कुछ थो सिखे के तव्हां मां सिखंदो हूंदो।
सही ॻाल आ।
तव्हां मैरिड हूंदव न ॿार व हूंदव न तव्हांखे।
न ॿार न आहिन मैरिड आहिया अञा - - ट्रे चार महीना ई थिया आहिन शादीअ खे।
अच्छा ट्रे चार महिना मथ बढ़िया- बढ़िया।
हा - -
त हिन तव्हां हिन जइन कॾहिं- कॾहिं एप में जुड़िया आहियो हाणे।
हा -हा हे मुंहिंजी पहिरीं कॉल आ।
अच्छा पहिरीं कॉल अथव।
हा - -
अच्छा-अच्छा- अच्छा - - त तव्हांखे टास्कस मिल वियो अगर लॻाइण जो मूंखे त न मिलियो आहे ट्रे ॾींहं थिया आहिन।
अच्छा! मूंखे बि हिक हफ़्तो थी वियो हुयो अञा कल्ह रात जो टास्क मिलियो आ।
अच्छा ईएंं हा मूंखे न मिलियो आ न। मूंखे ॿ ॾींहं थिया आहिन ट्रे ॾींहं पर मूंखे अञा टास्क्क न मिलियो आ।
हा- हा हू थोरा हेतिरा माणहू हिकदम सां जुड़ंदा आहिन न। त हुनन खे बि टाइम लॻंदो आ थोरो हा।
हा - - हम्म - - बीइयो त्हांजे परिवार में केरु पा - -
सस आ सुहरो आ घोठ मां।
अच्छा - - अच्छा - -
चार भाती आहियूं पाण में।
कया हुआ आहे बेटा हा बेटा - - हिक सेकड हा हिक सेकेंड आ रह - - हा ॿियो ॿुधायो - -
ऐं - -
सक्षम राज आया हे काम हे उसको राज आया हे। पूछो क्या काम में खड़ा हे बेटा हा।
तव्हांजे घर में वरी केर केर आ।
मूंखे ससु आहे घोट ॿ ॿार वॾो ॾेर आहे।
अच्छा - -
हा सहुरो हाणे चार पंज साल पहरियों शांत थी विया।
अच्छा- अच्छा - -
तो खड़ा हे न कॉपी माग रहा ह न बेटा। ॿियो - -
ॿियो बस हाणे ॾिसूं था की रोटी में छा ठाहिणो आ।
अच्छा रोटी देर सां खाईंदा हूंदव।
हार ॿ अढाई त थी वेंदा आहिन कॾहिं कॾहिं ट्रे भी थी वेंदा आहिन।
अच्छा! हा असां वढाई टीं त असां बि खाईंदा आहियूं।
हा पाण में वरी देर त थी वेंदीआ।
हा हेएतिरो हाणे सिंधियुन में त हेतुब् साचू वो दोस्त खड़ा हे ना - - अढाई सिंधियुनि में अढाई टे् थी वेंदा आहिन।
हा रात जो बि वरी यारहं थी वञनि था।
बि अगरि ओ अरे कॉपी खपेस हुनखे। वनीस न। ॿियो ॿुधायो भाॼी छा ठाहिंदव? जा रा हूँ ना हलो।
ॿार।
कम कम कार थ कम कार थी वयो तव्हांजो?
हा हा। सुबुह जो त गौढ लही वयो आहे हाणे ॾींहं जो सोचयू ता।
हा हा ॾींह यो सोचूं छा आहे करणो? माई ॿ कंदी हूंदव न सभ कम त
हा।
माई कंदी हूंदव न सभ कम?
हा रोटी पाण ठाहींदा आहियूं बाक़ी त मांई करे वेहंदी आ।
अच्छा हा रोटी त हाणे असां बि पाण ई कंदा आहियूं माई कम न न न रोटी टी त गुरू पहिंजे हथ जी खाराए भाई।
हा वरी असां सिंधियुनि जी रोटी एतिरी सुठी हूंदी आह न की ॿियन जे हथ जी।
न न न नथी वणे नथी वणे असां पहिंजी सिंधियुनि जी रोटी सुठी थी आह त असांखे पहिंजे घर जी ही वणे थी हथ जी ॿियो माण्हू कमकार ॿियो भले। कराए पहिंजे हथ जी रोटी त खाई थो सघे न एतिरो त करे थो सघे न भाई।
ॿियो ॿुधायो तव्हां? तव्हांजे घर में केर केर ॿार तव्हांजा छा था करेन?
ॿार मुहिंजा नंढा आहिनि हिक ॿारहें साले जो आहे सिक्स में आ। ऐं हिक चो पहिंजे फस्ट में वयो हाणे छहे साले जो आहे
अच्छा अच्छा न त ईलाही नंढा आहिनि।
हा नंढा आहिन अञा ॿार। अञां ॿार नं।
ॿियों तव्हांजे हेॾे छा आहे घुमणु फिरण जो?
न खंडवा में त भाभी कुछ बि काने नंढी सिटी नंढी बि न आहे वॾी बि न आहे विच चजी चएबि माणु पर वाकी हेॾो घुमण लाइ कुछ नाहे।
अच्छा अच्छा।
न मॉल वॉल जीअं अॼुकल भोपाल में आहिन मुंहिंजा पेका भोपाल जा आहिन।
अच्छा अच्छा भोपालत
त हुते भु हा भोपाल पेंकाभोपाल जा आहिन उते घुमण लाइ काफ़ी कुछ आहे। बाक़ी हिन खंडुवा में त हेॾो कुछ घुमण लाइ काने को।
हुं हुं पोइ तहां हेतरी वॾी सिटी छॾे करे हेॾे अची वयव
वाकई घुमण लाइ भले कुछ काने को बाक़ी सुकून आहे शांती आ।
हा हू त आहे नंढे शहरन में शांती त रहंदी आ।
इहो सु सुठो आ। वॾनि- वॾनि- वॾनि जी नंढनि जी इज़्ज़त- मानु इहो सु सुठो आ खंडुआ में ॾाढो। तव्हां केहिड़े गुरूअ खे मञो?
असां गुरूअ गुरूअ खे न मञदा आहियूं, पर हा असां भॻवानु में मतिलबु कृष्ण भॻवानु- राधा- रानी मां।
अच्छा इन्हनि खे हा, सुठी ॻाल्हि आ- सुठी ॻाल्हि आ- हा सुठी ॻाल्हि आ। असां मां जेतिरा बि कॉल ॻाल्हाया आहिनि न सभु चवंदा आहिन राधा- स्वामी राधा- जनि सी, पब्लिक लखनि में आहे। बाबा जनि जी।
हा
हुननि जी पब्लिक ॾाढी आ, जहिं सां बि ॻाल्हाए, फोन ते चवंदा असां राधास्वामी खे मनींदा आहियूं। बाबा जनि ॾाढो प तल आहिन। उननि जी पब्लिक बि लखनि में आहे।
न त मुंहिंजी मम्मी बि न मनंदी हुई न मुंहिंजी ससु बि न मनंदी आ। ॿिन्हिन जी हि इ सोचां की भई असां इंसाननि खे न हेतरो वैल्यू कंदा आहियूं। असांखे भॻवानु जॾहिं वेठो आ त असां इन्सानु खे भॻवानु जो दर्जो छो ॾियऊं?
अच्छा।
त हिनि करे असांजे हिते कोई भी न असांजे
अच्छा- अच्छा।
कंदा एनि।
अच्छा- अच्छा
छोकी अॼुकल्ह छा आहे न, भले आहिनि गुरू आहिनि, ठीकु आ। हुनन्जी
हा उहो त आहे, जिते मञ मञंणो आहे त ते हले पियो तो, जिते न आहे त उते बि हले पियो तो, तव्हांजा हस हा। हा।
पर माण्हुनि खे चवंदा आहिनि, भईया मोह- माया न पालो। हे न
हा
पाणु लग्ज़री गाॾियूं वठेनि ता, त हे बि मोह- माया ई आ न?
मोह- माया ई आ न, हा सही ॻाल्हि आ न?
ॿियो छा, पाणु त मोह- माया में ई आहियो।
हा
तनि खे चयो ता, भई मोह- माया न कयो।
हम्म। सही ॻाल्हि
त हे सभु थोड़ो सो मूंखे दोगलापन लॻदो आ। त हिनि लाए असां त भॻवानु में ई वधीक विश्वासु रख
सुठी ॻाल्हि आ। जंहिंजो- जंहिंमें हा उहो त जंहिंजो जंहिंमें विश्वास गुर केहिड़ो भी भॻवानु मञिजे, भई हिकु आहे पो उहो केहिड़ो बि हुजे, भ कृष्ण भॻवानु हुजे। चाहे शिव -शंकर हुजे पर मां आहे न भई हिनखे मञीदा आहियूं, पोइ बसि
हा-हा बसि हे आ। भॻवानु में सभु भॻवानु में पूरो विश्वासु आ। काथे बि वञऊं ता, भॻवानु जा दर्शनु दर्शन कयो, भॻवानु खे वैल्यू ॾियो। बाक़ी मंदिर भी वेनदा आहियूं असां। त मंदिर में जेका हे ज ज़िद कंदा आहिन न चढ़ावो कराइणु लाए- हे करणु लाइ -हो करणु लाइ त असां मंदिरु में चढ़ोओ- वढ़ाओ चढ़ाइण जे बजाए, ॿाहिर जेका माण्हूं हूंदा आहिन या गायं आ- कुत्तों आ हुननि खे खा
हा
पर मंदिरु में चढ़ावो न चणाइ
अच्छा- अच्छा सुठी ॻाल्हि आ। वॾनि जी हा- हा- हा सुठी ॻाल्हि आ।
हम्म
तव्हांजो बिज़नेस छा आहे, छा कंदा आहिनि भइया जनि?
लटनु जो कमु आ असा
अच्छा- अच्छा बढ़िया आहे।
हा सॼा माण्हूं, चाहे मुंजे पेकन में भी और सावरनि में भी सभु कपड़नि जे
अच्छा- अच्छा।
हा
सुठो आ, लखनऊ त वॾी सिटी हूंदी ॾाढी?
हा- हा इलाही वॾी आ।
ॾाढी वॾी आ लखनऊ।
हा।
लखनऊ ॾाढी वॾी सिटी आ।
घुमणु- फिरणु जो- खाइणु- पीअणु जो हेॾे त ॾाढो कुछ आ।
ॾाढो -ॾाढो- खाइणु-पीअणु जो त हाणे शहरु में सभिनि में थेला हे पानी- पुरी, पिज़ा अॼुकल्ह मोमोस इ रुलिया आहिनि त सभु खाइनि ई खाइन नि पियनि ता, खाइणु पीअणु त हर सिटीअ में आहे हो, बाक़ी हिते घुमणु खंडवा में काने को।
हा न असांजे लखनऊ में छा आहे न जेतिरा बि केफे बि रेस्टोरेंट बि आहिनि न? हू बि हेतिरा सुहिणा- सुहिणा ठहियलु आहिनि। हेतिरा सुहिणा ठहियलु आहिनि। की तव्हांखे मतिलबु मन ही न कन्दो की मां ॿाहिर बि अचां, हेॾे पयो तो सुहिणो आ, सुठी वाइबु
अच्छा-अच्छा त भाभी वॾो-वॾी सिटी आ न, लखनऊ वॾी सिटी थी वई न ॾाढी, सिटी-सिटी सां थींदो आहे न?
हा त जीअं कोई रेस्टोरेंट हूंदो, जंहिंमें सिर्फ़ु गुल ई ग़ुल आहिनि, दीवालु ते छत छतनि ते हर जॻह सिर्फ़ गुल ई आहिनि। कोई आहे जेको बॉलीवुड थीम ते आहे त, होॾे तव्हांखे साढा हीरो- हीरोइन जा फ़ोटोस लॻियलु आहिनि। मूवी जो सेटअप आ, हीअं करे- करे। कोई या वरी हा- हा ॾाढा सुहिणा-सुहिणा आहिनि। हिकु आहे जो पूरो पत्थर जो ठहियलु